हैलो, हैलो, जय झूलेलाल। ॿियो-ॿियो छा था कयो?
असां हाणे नाश्ते जी तयारी था कयूं।
अच्छा, छा ठातो अथव?
ह मूंग फुल्को मूंगा ठाता आहिन हा पराठा। आलू बि उबार्या इन।
अच्छा ॿियो घणा ॼणा आहियो घरु? बसि ठहे ई थो।
असांजी वॾी फैमिली आहे, मतिलब असां, चार ॾेराणियूं आहियूं। लेकिन सभु सेपरेट आहियूं रहंदा लेकिन ईअं ई आहियूं हेठि मथे
अच्छा, ॿियो किथे रहंदा आयो तहां?
मा एम पी में।
अच्छा, एम पी में।
हा, तवहां किथे रहंदा आहयो?
एम पी में।
अच्छा।
हा।
ॿियो तव्हांजी फैमिली नंढी, अथव वॾी अथव?
आहे वॾी पर सभ अलॻ -अलॻ आहे मतलब चार ॼणा आहियूं घर में।
हा असा भी इअं ई।
जीअं मां, भा, मम्मी, पापा।
न ई ह।
हा।
हा मैरिड आहियो तव्हां?
न-न
अञा पढ़न्दी आयां, अञा पढ़न्दीआयां कॉलेज।
कॉलेज पढ़ंदा आहियो? अच्छा, घणंन सालन जा आहयो?
मां उंणवीह साल जी।
अच्छा अच्छा
अना फाइनल इयर, फाइनल इयर बचो आह अना
अच्छा
आखिरी-आखिरी साल बचो आ हाणें।
अच्छा, केड़ो सबजेक्ट ख़यों तव कामर्स? बीकॉम हा
हा बी कॉम
अच्छा
तव्हांखे घणां ॿार तव?
असांखे ॿ छोकरियूं आहिन।
अच्छा, ॿई वॾियूं तव?
हा हिकड़ी जो थी वयो आह फाइनल अंऊ हिकडी हाणें टवेल्थ में वई आह।
अच्छा
हा।
सही आह न। हा-हा सभ बढ़िया।
हा
शाजो कम तव तव्हांखे?
हा हे बिज़नेस मैन एं ट्रेडर्स
अच्छा ग
ऐंजेन्सिन जो कम आ। ऐं मुंहिंजी गुड़िया वॾी हाणें सीए जी ट्रेनिंग ती हले।
अच्छा सीए जी
हा
सही आह न ईअ
हा सी ए जो कम सभ करे वठंदी आ बाक़ी हाणें ट्रेनिंग हलेस थी अञा।
अच्छा मुंहिंजी भेण बी सीए ती करे।
तव्हां बिे ॿ भेनरू आहयो?
न- न चाचा जी धीअ आ।
ॿयो ॿुधायो छा हाल आ? चाचा जी धीअ तव अच्छा। ॿियो हॉबी केहड़ी तव तव्हांजी?
हॉबी डांसिंग आह।
वाह डांस में त अञा बढ़िया मज़ो ईंदो सिखंदा आहयो की इअं ई कंदा आहयो पांणई? मांजी वॾी गुड़िया भी
उमास सुभाणें आहे न।
हा न न्याणीअ खे ॾींदा आहयूं बस ज्यादा त न कंदा आहयूं। नया हा न्याणींअ खे जीअं कढंदा आहयूं बस
तो हूंदव न
न उह न कंदा आहयूं पूजा वग़ैराह बस स्नान करे करे न्याणींअ खे ॾींदा आहयूं। इअं हा, ॿियो पूजा वारो न कंदा आहियूं, हा
छा, असां पूजा वारा कंदा आहियूं।
हा, पूजा कंदा आहिनि न ॾाढा ॼणा
हम्म, हम्म
त छा कंदा आहियो, उमास में
न मा सा पुलाउ ठहंदो आ, आलू, पूरी पकोड़ा ऐं सयूं, मालपूड़ा
अच्छा
नलके त कंदा आहियूं, पूजा
नलके ते कंदा आहियो? अच्छा, पाण ई मतलब ब्राह्मण खां कराईंदा आहियो? पाण ई कंदा आहियूं, अच्छा
हम्म
बढ़िया त असांजे तखेे न कराईंदी हुई, मुंहिंजी ससु बि कुझु बाक़ी ईअं जीअं उमास जो पतो पवंदो आहे त, स्नानु पाणी करे न्याणी खे ॾिंदा आहियूं पहले, कुझु बि जेको बि ठाहींदा आहियूं, ॿियो कुझु स्पेशल न, जीअं दाल पूड़ी ठाती थे, या कुझ बि सुबुह जो सयूं वग़ैरह पोइ न्याणीअ खे पो ॾींदा आहियूं। हम्म, हा
सही ॻाल्ह आ।
हा, ॿियो थधड़ी कंदा आहियो, थधड़ी?
नंढी न कंदा आहियूं, वॾी कंदा आहियूं।
हा अॼु असां बि कंदा आहियूं थधिड़ी, राखीअ खां पोइ ईंदी आ न थधिड़ी?
हा हा, राखीअ खां पोइ ईंदी आ।
हा असां बि थधड़ीअ में त ॾाढो ई कुझु ठाहींदा आहियूं, असां बि जीअं चार फैमिलियूं आहियूं त चारई ॼणा अलॻि अलॻि आइटम ठाहे करे पोइ वरी सभु इकठो वेही खाईंदा आहियूं, पंहिंजा पंहिंजा सभु कोई जी हा, ॿियो ॿियो नंबर वारी मुंहिंजी ॾेराणी जीअं दाल पकवान ठाहींदी आ, ऐं दही बड़ा त मां वरी पो चहिरा, चहिरा फुल्का या डोढा, डोढा त हाणे घटि पचाईंदा आहियूं जीअं हिकु ॿ डोढा सु सुक सुबुह जो सुकी वेंदा आहिनि न डोढा चहिरा या
हा
मां वरी साग ठाहींदी आहियां, हा साॻ ठाहींदी आहियां सुकल या पली अऊं पराठा पचाईंदी आहियां
असां हिते जी पुलाव ठाहींदा आहियूं, गोभी पटाटा, दाल चांवर इहे सभु ठाहे रखंदा आहियूं खाइण लाइ
रात जो सभु ठाहे रखंदा आहियो?
दाल पकवान ठाइ सही आ, दाल पकवान नाश्ते ते खाई वठंदा आहियूं।
हा दाल पकवान या मिठी ब्रेड थींदी आ। अऊं, सुकल भाॼीअ में करेला कंदा आहियूं, भिंडी, आलू थोड़ा तरे रखंदा आहियूं ॿारनि लाइ, पूड़ियूं इहे मि मिठी कोकियूं त आहिन फेवरेट त ॿारनि जूं खाईंदा आहिन मिठयूं चहेरीयूं कोकियूं इहे कंदा आहियूं।
हा, सही आ न इहो बी।
हा, सॾो ॾींहु तव्हां कंदा हूंदव न थधो रात तांणीं।
न न रात जो पो कोसो कान्दायूं
हा अच्छा, हा, हिते बी असांजे हिते बी हुन जे न, खाईंदा आहिन पो रात जो गरम कंदा आहियूं पर मां मतलब खाईंदी आहयां। एं मतलब
हा, असांजे हिते जिंअ मम्मी खाईंदी आ थधो अंऊ असां पो कोसो खाईंदायूं।
हा, असां वरी सॼो ॾींहुं हिनजा गुढीअ जा पापा अऊं मां सॼो ॾींहुं थदो कंदा आहयूं रात जो बी थधो कंदा आहिन मतलब मां चुल्ह न ॿारंदी आहयां मूंखे सस जो मनाई आह। अन गुॾीअ खे हिक दफ़ो माता निकती अयस ॾाढी भयंकर नंढी वारी खे
अच्छा
मम्मी, चई वई पो गरम न खा भई थधो ई खाइजाए सॼो ॾींहु त वरी पो रात ताणीं थधो ई खाईंदा आहयूं असां। पो वरी ॿे ॾींहं ते पूजा वूजा करे स्नान करे पो वरी उहा चुल्ह ॿारंदा आहयूं।
हा, नंढो त ॿारंदा हूंदव न?
हा, हिकड़ो ॿारंदा आहयूं जीअं मतलब चांय वग़ैरह पीअंदा आहयूं इअं नाहे।
हा, चांय वांय।
हा, चांय त हलयल आहे न अॻे त ॾिसंदा हुआ त टृई टाइम खाईंदा हुया माण्डू हाणें किथे ता मञन, हाणें वरी कोई मंझन जो तो खाए कोई रात जो तो खाए गरम खाइन ता न हा साल में हिक दफ़ो थे तो त माण्डू करण ई खपे न इ थधो सही लगदो आ।
हा
हाणें कोई मञे तो कोई नथो मञे ईअं तो थी वञे वरी।
तव्हांखे घणां ॾींहं थी वया ॻाल्हाईंदे?
मूंखे ते पंज छ ॾीय थी वया आहिन।
अच्छा
ब्याज लॻे थो हा।
घणां कॉल थी वयव?
गुलशन जी गुड़िया अञा ॾिठो न आहे मां?
अच्छा
हा तव्हां कॾहिं जाइनिंग कई तव?
मूंखे थी विया पंज छह ॾींहं।
हा ईअं ई लॻभॻ थी वया इन मूंखे भी। जेसतईं पतो पए ॻाल्हायूं त समझ में अचे
हा उहो बी आह।
हा
ठीक आह न इहो भी सही कम आह।
हा
हूँ
तां कॉलेज वेंदा आयो रेगुलर?
न- न रेगुलर किथे वेंदायूं कॉलेज। सब मोबाइल ते कोर्स अ ता वञन त छा रेगुलर वञु।
हा, रेगुलर हाणें घट ॿार ता वञन ॾाॾा।
बस पेहिरों साल वञिणो पयो रेगुलर
अच्छ, अच्छा
बस हुन पोइ न।
ॿियो बारिश, अच्छा ठीक हा, बारिश जो छा हन हाल।
बारिश पई ई नथि असांये हिते
हा घट मथे थी पए।
हा बारिश पए ई नथी असांये हिते, हेॾा ॾींहं खां पई का मतलब पंज छह ॾींहं थी विया पई कान।
न हिते पई ट्रो ॾींहं पई हुई वरी हाणे ॿिन ॾींहंनि खां न पई आ। अॼु टिरिहो ॾींहं थव हाणे ॾिसो अॼु पंद्रहं तारीख़ जो त वैसे चवन ता रेड अलर्ट आ भई ॾाढी बारिश पवंदी नदियुन में ॾाढो पाणी भरजंदो।
कॾहिं कॾहिं
पंद्रहं जो हाणे अज्, अज्, अॼु तेरहं है ना हा चौॾा, पंद्रहं चवन ता मोबाइलन में अचे तो रेड अलर्ट आ, ऐं ॾिसा ॼम के बारिश पवंदी आ त पोइ वरी नदियुन में पाणी वाणी भरिजी वेंदो आ न
हा
त फ़ाइदा बि आहिन त वरी नुक़ सान भी आहिन, तेज़ बारिश में माण्हू केॾो नुक़सान ता थियन पया। बहाव तो थी वने बाढ़, वाढ़ के किथा ॿुधो था न न्यूज़ूं, न्यूज़ में ॿुधो था न कि हिते हाणे ॾेखारण पया न्यूज़ में किथां, किथां देश वही था वञन। ए नदियून में ॾाढा नुक़सान भी थिया आहिनि ॾाढा फ़ायदा बि आहिनि।
हा नदियून मे न
हा।
ठीक हा न।
हा।
ॿियो सब ठीक आह?
हा ॿियो ॿुधायो रोटी ठाइण में आयो इंटर्स्टेड, कोई नई डिश
नई डिश अञा किथे आतवार, आतवार ठवंदी आह। कल्ह सुबुह कल्ह सुबुह सूजी यां कटलेट ठाधा से।
हे सूजीअ खे जेको हो गरम करे हुनमें
आलू विझी आलू, धांणां, मैगी मसालो
विझिजैंस सभ् त पकाईंदा हुंदवस न पहले सूजी खे।
हा, हा पहिरियों पकाईंदा आहियूं, थोड़ो भुञंना यूं।
अच्छा, मां भी कल्ह आलू मलाई कोफ्ता ठाता हुया गुड़िया खणीं वेंदीया न ऑफिस वेंदी आ त। पोइ हुनखे कुछु नयो, नयो चवन्दी आ आइटम हुजनि कुछु न कुछु ठाहे ॾे। अलाए इंय नॉर्मल सब्जी, मलाई कोफ्ता कल ठाहे ॾिन्हा मास। त बढ़िया ठहिया हुया, इ आलू ब्वाइल करे जेके ठाहेनि, अंदरि ड्राए फ्रूट विझी करे हा।
ह?
ब्यो ॿुधायो।
सब बढ़िया।
भइया नन्ढा तव तहां खो? हलो। अच्छा टेंथ में तव?
हा।
हीअं सभ् सभिनि जो पढ़ाई, पढ़ाई पीरियड तो हले सभिनि ॼो।
हा
मौसम ॿि त लॻो पियो आ न। कि महिल के महिल तबियत कंहिंजी बिगड़जी। यानि के महिल उस हे। के महिल मींहु आ इन् करेे। ओं मींह में चांहि पकोड़ा खाधव?
हा। ॿियो ॾींहं रोटी छा ठाहींदव।
ॾींह जो? अॼु त गुड़िया घर आ। जीअं छुट्टी तसि त हाणें जेको ठारायईं। हुनखे जेको वणंदोतसि वॾीअ खे पो उहोई ठाईंदा आहियूं। वैसे त हूंदी न सुब सुबुअ ॼो वेंदी आ पो शाम ॼो ईंदी आ सते वॻे ऑफिस मां। हा अॼु छुट्टी वती तईं त पो रेस्ट। हिकदमि थोड़ो बैंक, वैंक जो कम हुयुसि त हाणें।
अच्छा।
हाणें जेको चवंदी उहो ठहींदम। हाली त फिराए फ़िलहाल ॿारनि जी उथंदा त चांहि कोकी। सब् सुम्हिया प्या इन्। हा। सुबुअ ॼो वेंदा आहियूं वॉक ते पांच बॼे उथी करे। वाक करण वेंदा आहियूं नंढी गुड़िया मुंहिंजी। अ, हे मां सभु। हाणें आयासीं वाक तां सत्ते वॻे वरी थोड़ी देर। पढ़ाई कियईं वरी सुम्हि पई। हाणें जेसि ताईं उत्थे। उथंदी त पो वरी चांहि कोक